हेलो की हाल चाल? की करै छी?
किछो नै बैसल छी।
आ ओ काज सभ भ गेलय।
नै भेलैये अखन सकाले छै ने, अखन नहि
हॅं सेल सवेरे छै। गरमिये एत छै न जे की काज करतै करैयो के मोन नहि करै छै।
तैं ने की करतै।
अ धीया पुता ठीक अइ सब घर मे,
हँ धीयो पुता ठीक अइ सब ठीक अइ।
और साउस ससुर सब हँ हमहुॅं ठीक छी की करब बच्चा तते बदमाशी करैये ने हमरो, बड्ड बदमाश भऽ गेलैएा
एखन छोट छै ने, उएह बदमाशी करतै ने।
हँ तही दुवारे।
एखन उमर छै ओकर बदमासी, एखन उमर छै बदमासिये करैबला ने ओकर।
हँ ओर खेनाइ की सब बनेने छलहु हें।
खेनाइ बनल छले हें भात दालि तरकारी,
और घर मे के सब छाइथ?
अखन तऽ असगरे बैसल छी बौआ सभ गेल खेलाय ले।
ओ किछ करै नहि छी, घर पर बैसले रहैत छी?
नहि करै छी किछो, किछो।
ओ सिलाइ मशीन सब चलबै छी।
हँ सिलाइ सब करै छी।
ओ पेन्टिंग सभ किया नहि बनबैत छी मिथिला पेन्टिंग सभ आब तऽ सभ किछ एलैए। टाय वाला आबै छै ओहि पर लऽ लऽ के बनायब ने साड़ियो ताड़ियो पर कखनो सूटे
हँ बनेबै आब बौआ सब पैघ भऽ गेलै ने
हँ
आब बनेबै
ओ भोज भात भऽ गेलै हम हमहु बनेने छालों हें भात दाल अलू परोर कटहर के तरकारी बौआ ले खीर आ रोटी इहे सब आ चाय तऽ अपना सब के बनिते अइ चारि बेर के,
हँ
चाय पानी भऽ गेल
नहि भेल हें आब एथिन तहन हेतै।
अच्छा आऔर सब कहियौ
आऔर सब ठीके ठाक अहि अहाँके बड़ ठीक
नहि
बौआ सभ नमहर अइ आठ सालके अइ छ सालके अइ
ओ तहन तऽ स्कूल जाइत हेतथि।
हँ जाइ छथि, अहाँके अपने कतऽ छथि?
ओ ओ घरे पर नहि रहै ओ घर पर नहि रहै छथिन ओ क तो आओर रहै छथिन। और अहाँके बड़ कतऽ रहै
नहि भरतनि
हमर तऽ गेलखिन काज करै लए घर पर रहथिन तऽ पेट नहि ने भरत।
हन आब नहि ने भरतै घर पर पेट आब तऽ जमाना कते महंगाई बढ़ि गेलैये।
बड्ड महग भऽ गेल छै धिया पुता के पढ़ाइ लिखाइ, लोक के खानो पवित्रे चाही
हँ कते जमाना आगां बढ़ि गेलै। हमहु बनबै छियै मिथिला पेंटिंग के समान अहाँके किछो चाही तऽ कहब हम बना देब।
ठीक छै कहब बना देब।
ह काल्हि भोज भात भऽ गेलै नीक छलैये भोज सब
बड नीक छलैए।
ओ कि से कथी के भोज छलैए।
भोज छले पूरी सब्जी दाल पाइ टमाटर के चटनी लालमोहन रस रसगुल्ला अखन तऽ एकरे भोज होइये ने अपना सबके,
हँ मूड़न के छलैए से,
हँ मूड़न के छलैये।
हं मुड़न के भोज तऽ कतऽ।
गामे मे।
अच्छा हँ हँ श्राद्ध जिनका ओतय छैन।
हँ हुनके ओतऽ
ह भोज बढ़िआं करतैथ। तऽ ओ सभ छथिन बड़ी पाइवला पार्टी ने।
हँ भोज नीकसँ करतथि ने।
ह।
गरीबो लोक नीक जेना करै छै ओसभ तऽ बड़ धनीक छथि ने।
हँ सेहो बात।
तो तऽ नीके जेना करथिन।
हू आओर अहाँके माँ सभ ठीक छथि।
हँ हमर माँ सब सब ठीक छथि।
ओ गप होइया अपन माँ सबसँ।
हो या आइ नहि भेल ह आब कर होइ गप।
लाइन रहैया अहाँ सब दिश।
हँ लाइन रहैए हमरा सबके दिस अहाँ सबके नहि यए।
ह नहि लाइटे बड कटे छै एक तऽ गर्मी एते ऊपर से लाइन परेशान। परेशान क के छोड़ि देने छै आ छोट बच्चा ल के बड समस्या होइ छै लाइन कटि जाय छै तऽ।
बहुत समस्या भऽ जाइ छै बच्चा बाली के तऽ आओर बेसी।
हँ ताहि दुआरे कपड़ो रहै छै मोटर नहि चलतै तऽ कपड़ा केना खींचबै आब तऽ। सब चीज आशे पर होइ छै ने कपड़ो मोटरे के सोच के देबै तहने कपड़ो। खींचब पहिले तऽ कल चलबे छलेय लोक आ खींचे छलेया।
की करबै जो जो जों जों जवान ना आगू बढ़ते त तो ते करैे पड़त की करबे ला मज दूरी मे परेशानी उठा कऽ कऽ लेब काज। की करबै आब लाइन भरोसे बैसल रहब।
नय तै लाइने आब आदत कोनो चीजके बड्ड खराब होइत छै ने से नहि हो बुझैत छियै।
से तऽ होइत छै मुदा की करबै करत तऽ पड़बे करत। आदत घ खराब भए जाइ छै कल की जायत।
तहि दुआरे।
काजो तऽ केनाये यै।
ह गर्मी रहौ किछ ठण्डा। गर्मी की ठण्डा काज तऽ करैए पड़तै।
बैसला स पेट न‌इ ने भरत।
न‌इ न‌इ पुरुख की इस्तरगन दुनू के करबे दुनू दिश स करबे तहन ने। चलतै घर।
साह न घर चलबै ला तऽ किछ कर‌अ पड़त।
हू।
हमरा अहा के त बच्चे पालय के ड्यूटी या उएह मे परेशान रहै छी। पुरुख सबके तऽ और काज रहै छै। की करबै बइजो तऽ न‌इ ने सकैय छी।
न‌इ ककरा पर लोक बजतै सब तऽ अपने के करै छै।
हँ तऽ की करबू
छै न दोसर के करबै तऽ कनि बाइजियो देबै, तब अपने अपने के करै छी तऽ की बजबै
की बजबै
तइना
सबके तऽ काजे रहै छै सबके ड्यूटी सबके काज बाँटल छै ने पुरुख के पुरुख वाला काज जनानी के जनानी वाला काज,
से तऽ छै जनानीे के कनि बे पुरुख के तऽ एकेटा छै जे कमा कऽ अनबाक ये घर जनानी के तऽ बड चीज देख‌अ पड़ै छै न कपड़ा साफ देखू खेनाइ बनाऊ बर्तन धोऊ ओछायन झाड़ु बच्चा के देखु कते चीज करतै,
ओकर मोजर कतौ न‌इ देत।
न‌इ से गाम घरके पुरुष न‌इ न ओ बुझै छथिन से सब ओ सब तऽ कहे छथिन जे अहाँ सब घर में करै की छियै पूरा दिन बैसल अहूँ सब करबै तहन ने बुझबै
हँ करबै तहन ने बुझबै जे सकैय छी, जे सकै छी से तऽ कैरते छी।
हँ अपना भ‌इर तऽ सब कैयरते छै, से, जे सक
केलहुँ बजबे ककरा पर करब की करब केनाइ तऽ अइ छै।
हँ -तही दुआरे
और बौआ सब ठीक अय अहाँ के बौआ कतेटा अइ
हमर बौउवा एखन दूए साल के ऐ तऽ तांइ न बड बदमासी किछ बुझै न‌इ छै। बहुत बदमाशी करैया खाली अंगना मे रहैए न‌इ चाहै छै,
ओहो पैघ भऽ जेतै ने अखन छोट अय
अखन तऽ बड टाइम छै, अखन बड दुख छै,
अखन छोट अइ टेंशन तऽ लेबैए पड़त
हँ आओर सब कहियौ
आऔर सब ठीके, ठाक, अय अहाँके माँ सब ठीक छैय।
हँ ठीक छैथ, हमरो माँ सब आओर कोनो नौकरी के तैयारी न‌इ करै छी।
न‌इ करै छी हमर तऽ उमरो बीत गेल न आब केना हैत,
ओ किया बीएड कऽ लियअ न बीएड ला तऽ उमर न‌इ बीतला अखन
न‌इ बीएड ला त न‌इ बीतला ह मुदा कहाँ केलिये ह,
हुं और आहाँ के बौर कतऽ छैथ की करै छैथ।
हमर बड़ बिजनेस, करै धन्धा, करैय छैथ।
ओ नीके छै, कोनो धंन्धा करू कोनो बिजनेस करू बिजनेस थोड़े कोनो अथी होय छैय। अतऽ बाहर सबसे बेसी गाम में प्रोफिट छै सब चीज में लोक बुझेै बिनी रौद छै जे बाहर में बड नीक होय छै बाहर में बड नीक होय छै किछो नीक नै होय छै, पैनो लोक कीने के पीवै ये। गाम मे
सब किछ ले तऽ बाहर नै नीक होय छै, बच्चा लेल बाहर बड नीक होय छै।
हं बच्चा लेल तऽ नीक होयते छैय, दुःख -सुख कैट कऽ बच्चा पैढ़ लेत तऽ बच्चा मनुख भऽ जायत, आब नै जेथिन जे सब
तऽ की करबै, गाम मे कतबो खर्च कऽ लेबै तऽ बच्चा नै ने बनत।
नै बच्चा नै मनुख हेऽत ओ बच्चाके ओ संस्कारे नै आयत जे बहरिया बच्चा के सब किछ टाइम टेबुल एकटा रूम के अंदर रहे छै तऽ ओ बच्चा बनै छै। बड़ तऽ दूटा रूम ल लेतै लोक एकटा हॉल लऽ लेतै। आ गाम में तऽ मैदान रहेै छै जखन मोन गेलौ जखन मोन एलौं।
आ खर्च कोनो गाम में न होय छै बड़ खर्च होय छै, तखन तऽ करबेै की बड़ रहतेैथ गाम पर अ पने कतऽ जायब।
हां।
जतेै बर रहतैथ ततै ने जायब।
हां ओ रहतैथ बाहर मे तऽ अहुं जैतौं। लेकिन की करबै कोनो बात नै, बच्चा पढ़िये लेत। पढ़ै वला बच्चा कतौ पैढ़ लै छै।
तें ने।
से नै बुझै छियै, बच्चा छोट रहै छै तऽ बच्चाके बुद्धि नै काज करै छै जखन पैघ बच्चा होय छै तऽ अपने पढ़ाइ की चीज छै बुझ थिन अपने पढ़थिन, अखन छोट छथिन न ओ सब।
हँ सेएह बात छै, बच्चा सब छोट छथिन एखन
हुं बच्चा सबके ट्यूशन देने
ओहो सब पैघ भऽ जेथिन ने हँ ट्यूशन देने छियै, एखने पढ़ा के गेलखिनहें।
अच्छा घर पर आबै छैथ पढ़बै लै मास्टर।
हां हां एखने पढ़ा केऽ गेलखिन हेँ।
हंं कते पाई लै छैथ।
दू हजार लै छैथ।
ट्यूशन पढ़बै छथिन। तऽ ओतेक पाइ तऽ लेबे करैत छै तैयो बाहर मे तऽ बड लैय छै आ गाम मे तखै कनि कमो मे पढ़ा दै छैथ। की करबै?
हूँ बाहर मे बड लै छथिन।
दिकत रहतै?
नै कोनो दिकत नै।
और सब कहियौ और सभ ठीक -ठाक
हँं।
हँं ठीक।